हेलो
हू
कहली क खतमे करी निंदे खुले गेलै जे
कथी लए एगो बचतै मोन बेचैन रहै छै
तऽ मामी एलखिन कहै एखन अहाँ सुतल रहियै एखन बक बक करै छियै
ह
देखलियै लूसीके
ब प्रका छकअप छल गेलै
बहुत सुन्दर लागै छै लहंगो नीक लागै छै
ह
लेकिन जल्दी करेल कै शादी ओ
से बात तऽ छै हम की कऽ सकै छी अपने घर मे प्रिया कए लेल कै दोसर की कहबै हमस
अच्छा
अपन घर के हाल ठीक कलखिन दोसर कह अपने गड़बड़ा आयल छीयै
तयऽ कड़बे कतै या नहि कल
तैयो ओकरोऽ जल्दीए न भेलैय अपना सब के हिसाबसँ
जल्दिए भेलै पहिल शादी ओकरे भेलै ग्रुपम
नहि बुझलियैह ठीक छै लूची से तऽ बड़े छलै ओना बड़ तऽ अपनो सबसँ छलए
आँ
बर त लूसी जे छलै ने उ
हँ
हू हसबैंड कहलकै न ह हसबैंड खुद कहलकै ओकरा
की कहल कै
ओकरा लूसी हसबैंड नैने कहलकै मेकअप कराबै लए चाहै छै मनैत हैत पैसा वला हेतै ने
ह तऽ आओर की
हमरो सबके एगो भेंट छैय न बिना बियओ के मेकअप क लेबै पता ने कहियाबियाह बड़ एक्साइटेड छी लेकिन हम जे कहू क को दगो बियाह भए जेते रह कनी मन शान्त भ जतै एकरा अरे हमरा किछु नहि बियाह कए कऽ छोड़ अपन घर चलि जाउ अपन घर आब
पागल कही
हेतै न डानंस उंस करबै
हमरा लगैए नैना नैनाके भऽ जायत सुप्रियाके भऽ जायत
नैना भ जेते
नैना के शादी
भऽ जेते
भए जेतय कि पैघ छै आओर ग्रेजुएशन कम्प्लीट हेतै देखबै
अगर एहन बात छै तऽ प्रेरणासँ पैघ तऽ केओ नहि छै
प्रेरणा क पहिले कीर्तिका दिदि छै पहिले ओकर हेतै तखन ने हेतै
हूँ से बात छै
कह पूछने नहि रहिय ह पुछलियै तऽ कहलकै जे एखन चर्चा वर्चा नहि छै शादीके लेकिन हमरा लगैए जे अगिला साल तक भऽ जेतै ओकरो शादी। तहन प्रेरणा पर प्रेरणाके अखन ओना टाइम लागत
प्रेरणा पहिले लरका पसन्द कैय लेते
के
प्रेरणा के त देखते दैत सोचबय पसन कयए लेतै ओकरा मे की दिक्कत रहतै
हँ कनि पतली छै ओएह दिक्कत छै
हैय कहाँ ठीक छै आ तो कनि हेल्दी भेलाय
कहैत छै हम बहुत पातर छीये
प्रिया ई सब हमरा बुझा आबै छै जे बुझबै प्रिय कहैत रहैजाम होै मजुरामे आ प्रेरणा थोड़ी सी हेल्दी हुई है
पताऽ नहि कहैत रहै हम बहुत पतली छी
फोटो नहि देखलियै बना बैमे नहि लागल
ओहि मे तऽ लागिते छै
कनि मनि भेलै हन सुन्दर के बात तऽ छेड़ बनारसो से बेसी सुन्दर छै
हँ से खुशबू अते सुन्दर छै अरे
खुशबू दी आओर सुन्दर लड़का भेटतै उहा
हँ त कते सुन्दर अपने छथिन्ह
बड्ड सुन्दर खुजबू दी हुनकर कुवर वला फोटो सब देखलियै ह
हँ
नानी एतैयए रहये छथिन्ह
एखन काम चलै छै ने तहि छै
घर बनबै छियै दरभंगामे
घर नहि बनबैत छथिन्ह बाउंड्री दै छथिन्ह जेहन देल रहये
हुँ
करय की छै
हँ मम्मी कहलके रहै की मम्मीक के रूममे दूध राखल छै फ्रिजमे र आधा घंटाँ रूममे बौआ रहल छै हमरा दूधे ने देखाय छै
फ्रिजमे कहलत तऽ फ्रिजमे हेतै
फ्रिज मे कहलखिन रेख दै लए मम्मी के रूम मे छै आ फिर घरमे दूधे ने दिखाइ दै छै तऽ देखतै तब ने बुझबै छै,
बाजय मे किछू लागे छै लोक क कुछो बाजि देलक स्कुल से घरवला आदमी के ने दिमाग खराब होतै,
नानी सँ पुछियौ
नानी मम्मी के रूम आ सबहक अपन अपन रूम बेलहु किएक नहि बुझै छियै अहाँ जे छियै ने '
ह
एगो पलङ्ग किनलखिन्ह हन एगो एगो ड्रेसिंग बल छथिन लखीन रूम पिछुल कार आोमे चौकी रहै न आके लखिना चार पाँच दिन भेल आब रूम लागय छै भरल भर
आ आबून हम सोचलियै जे एहिबर मतलब कियाकि ओहि दिन ट्रेन ने तीन बजे साढ़े तीन बजे एल
देखियौ दूध राखल छै तऽ की बात ह
अहाँ चुपूने अहाँ जे केलियै ने ओहि दिन से करबे केलियै तीन मिनटमे फोन करै छियै ब
आ नहि अलै साढ़े तीन बजे अलै ट्र
नहि तऽ अहाँके के कहलक बारह बजे तीन बजे तऽ की केलियै ओत
वही टल्ली दैत रहै मामीके कहलियै जे कहै छी कीर्ति तऽ फेर कहलखिन जे नह एतेक दूर पाय द अएथिन परेशान कथी लए करब
ह भए गेलै बहुत भए गेलै आब बेसी नहि बाज परेशान की सब बा
कहलियै हमहीँ आबय छी मिल कऽ नाइ अहाँ कतऽ जेबै आब फे
अहां बेसी नै बाज
हँ
तीन बजे तक आ रहलियै तब एना बिहेव क देलियै अ कते बुरा लगै छै हमर
हम गाँव जाइ छियै तऽ सोचै छियै मार्केट जाइयै लेकिन फे
चा एहि बेर ए
की करै लए मार्केट जेबै ओहो प्रश्न रहै छ
ठीक
मिस्त्री सभ लागलयै न
ह खाना अही बनबै छियै कि मैडम भी बनायके जाइ छ
अखन तऽ बना कऽ जाइ छथिन् आब आगाँ की होइ छै से नहि पता छओ बजे इसकुल लेतब तऽ बुझले है
आबय छलथिन्ह छथिन कते बज
चारि बज
आब ओते लोड नहि रहैत हेत
ह हमर मांओं क
क्लयर नहि
हम कहलहु आब लूडो रहते रहते की दुलहा छथि
ओ रोज एतऽ आबै छथिन क
तहिये रहै छथि
अचछा ओ तऽ ही रहै छ
ए तऽ से बिरोल थाना नजदीक छै न
हँ ह
बौआ लोक में तइयो रहे छथि
ओ कते बजे आ छै स
जतेक बजे आबै छथिन हुनकर टाइम नहि छै ओ एयलखिन गेलखि ब नोैे जा स च कहियो दुपहरमे आबै छथिन कहियो चारि बजे कहियो रातिमे आबै छथिन त जेना आइ मम्मी संगे गेलखिन हन एखनी नै एलखिन हँ आ एके बेर मम्मी सङ्गे एथिन मम्मी के लऽ के भ रहथिन ए तऽ फेर कहियो कहियो पाँच छह बजे चल जाइ छथिन तऽ रात मे आबै छथिन हमरो कोइ फिक्स टाइम नहि छै जेना जे रहल तेना
ओ मम्मी प अहाड़ी जाइए कि
ह जाइ छै ओहो बीचै दू तीन दिन पहिले तऽ आल दू तीन दिन कि सोमवार शनि रेव न हो य बृहस्पति छियै ने सोम क एलै साउस मुम्बई मे रहै न अखन एलै हन सौस चाभी एकरे सबके पास रहे पता ह य त की करै सु मुंबई गेलै बुझलियै छुटका बेटा लग तऽ ऊ मतलब ओ सब ओते बढ़िआं से नहि रहै छै फ्लैट घर उर नहि छै
रेंट पर रहै छै
चल सबमे नै है छै उना रे बुझि गेलियै ओहिमे रहै छी आब ई बुढ़िया गेल हन की कहिया ओकरा बौआ आरे तऽ छहथ नहि छै न गहुम कत सूखबे
ह
ह हमरा आ जेते हँसी एल सुन के त छत तत नहि होइ छै बोरे गहुम क तऽ सुखैबे मोन नहि लागलै आईब गेलै बड़ घमण्ड से गेल रहए दुरिया हम ओतऽ जायब रहब ई करब ऊ करब एक बार तू जा न खाली कइते
पैन में डूबा डूबा क मारत
हु बात कहैत रही ने फोन पर सुनलियैऽ कहैत कह छौ तऽ नहि छै बौआ छत कि मरि जेबै केहन केहन पुराना जमाना के लोक के बात ई सब अलग छै मुम्बइ मे बुझए छत खोजै छै
आबै छियै
के हम
हू
अखन तऽ किछु बीच से नहि एलियै ह
उम्हर ऐप कह
अब हम बियाहे करब सीधा बुझलियै तब्बे घुमब हीर तऽ नहि कुछ होयवला य हमर
उ
आब दुल्हे घर से हेतै जे हेतै एते बंगे छै ने कस्सम से बोल छै आकांक्षा त म च कह्त कॉलज आ लेकिन कहियो कहियो छै ह बा नहि नहि नहि ई सब ने ई सब ने की गै बियाह है एगो बात अहाँ कहि दय छी हिनकर जे हिनकर पर स हम बियाह नै करबै बुझलियै ई कोन परचिय देथिन हम जे बियाह के के करेता ओना थोड़े हो जाइ छै खुशीे अहाँ आइसँ जानै छियै की
ओ चीज मानै छी लेकिन अगर करेता तऽ कोनो गलत जगह तऽ नहि करेता
बेसी जहाँ पगाड़ी तरफ जा रहल छियै ने सुपौले तरफ रहियौ बुझलि िय गलत नहि करेता ओ अहाँ जानै छियै गलत नहि कर तऽ हमरा ओहन परिचय पर नहि जाइके यऽ लोक एगो गिलासो फोड़ि देबै ने केलथ
खेलैत कोकरी छ
केना फेर अथी एगो गिलासो तोड़ देबै तऽ कहतै एना ओना दिस दे आइ काल्हि दुसयमे टाइम नहि लागै छै ककरो ओ हमरासभ जेह स्थिति वालला आदमी क ताहि दुआरे हम हुनकरा पर रिस्क नहि लेब देख नाना जी करबै छी ने हम कए लेबै कोइ करबै तऽ हम कए लेब लेकिन ई सब समान नै चाह हमरा सब के जे पैसा लिख पैसा सबके त ओस देखल जेतै जे होत होत
ह
बुझै छियै हम लाइफ एते आसान नै छै जीना लेकिन एकर मतलब ई नै की कुछो कए लेब
कर कर केना करल क कर
त नहि कर लेडी सबसँ बात करै छै कि अनुराध चौधरी दिकल छै नहि कर क
कहैत रहै कि हगे अथी प्रोफाइल कोडके लेल जे देने रहिय नम्बरकेपर फोन कऽ क ह भेज तऽ कहै छै की ह